नमस्ते सखी।
हेलो, हँ, सखी नमस्ते। की हाल चाल छै सखी।
सब बढ़िआँ छै सखी।
हँ सखी, हम आ आरके भी नीक छै सखी। आओर सखी कहू।
आ, आ, हँ सखी! अहाँ एहि पोखराक भीड़ पर बेसी के सोचि रहल छी, एक बेर जे यहाँ आँखि बन्द कलू तो बुझाइत जे कोनो गम्भीर चिन्तामे डूबल रहैत छी, सभ सब नीक जकाँ अछि ने।
हँ नीक रहू, सखी! अ मन कतइ ठीक अछि। हम एहि पोखरि के देखि रहल। चलू अहाँके याद याद अछि। आ सँ दस पन्द्रह साल पहिने एहिह पोखराब पानी कते साफ, कते कञ्चन रहैत छल। हमसभ एते स्नान करैत छलु। अन अंजलि भर क पानि पियत छै छलहु, मुदा आजू देखू एकर स्थिति की भऽ गेल अछि। पूरा पोखरि मे प्लास्टिक के कचड़ा। गन्दा पानि! आ जल कुम् भी, पसर पसरल अछि। पानि छुभबा सेमे, सेहो डर लगैत अछी।
बात तो अहाँ एकदम कटूससत्य कहली। ओ भाइ ए सखी! अ खाली ई पोखरे के की बात करब। हमर पूरा गाँव आदेश आप सङ्कट। पर्यावरण संकट सँ जू जी रहल अछि, जे गाम अपन शुद्ध हवा आ हरियाली लेल जानल रहैत छल। ओतय अब सास लेबोमे, सेहो तकलीफ भऽ रहल अछि। ई सब हमर सबके केल कृतके, परिणाम अछि।
हँ सखी, एकदम ठीक कहलू। हमसभ आधुनिकिकरण, आ विकास अन अन्हरिया दौड़मे ई बिसरी गेललहु। जे प्रकृति बिना, हमर अस्तित्व किछु नहि अछि। गामक चारू कात जे पैघ-पैघ छाग वृक्ष छल ओकरा लोग, अपना स्वार्थ लेल ल काटी लेल कटी अ देलक। कहूँ बाजार बनि गेल, तऽ कतहुू पका मे मकान। धार भऽ गेल, मुदा कोनो नया छ गाछ लगाब लगेबाक लेल। कर करो लग फुर्सत न ही छै।
गाछक कटाई तऽ विनाशक कारण बनि गेलल छै, पहिने जेष्ठ, बैशाख महीनामे सेहो पीपल अ बरगद काछक नीम्चा कथे शीतल हवा भटैत
आब तऽ स्थिति ई अछि जे गर्मी के मौसम सम मे गाम मे रहब मुश्किल भऽ जाइत अछि ता मान कते बढ़ी गेल अछि, एहि बेर ता गा गर्मी मे कतेको लोग के जान चलि गेल। सुखाड़ के स्थिति से हो साल दर साल गम्भीर होइत जा रही अछि।
त सुखाड़ आ बाढ़ी त मिथिलाञ्चल के नियत बनी गेल अछि। मुदा इकर पाछू सेहो प्रकृतिसँ के कल गेल खिलवाड़ ही जिम्मेदार अछि। पहिने गाम गाम मे के कतेको पोखरि, इनार आ चौर र रहत उछल। जे बाढ़क पानी के सौखी लैत छल, आवा टर केवल सेहो ऊपर रखेएत छल, आब लोग पोखर के माटी सब भरी क ओहि पर घर बना लेलिन। नतीजा ई भेल भेल जे कनिक वर्षा भेल नाही जे गाम गाम मे पानि छमी जाइत अछि।
ओ तऽ ठीक छै तऽ ओ तऽ ठीक त सखी।
हँ सखी, हम तो किसान छी हमरा से बेसी के भोगत हमसभ खेती करत छी। मुद्दा आब मौसम के कोनो भरोसा नहीं रहल। कखनो समय पर वर्षा नहि होइत अछि।
हँ, सखी। ओही नै कहै छियै सखी।
बरसल
मुदा सुखाड़ स्थिति से बरगत सुखाड़ के स्थिति सेहो साल दर साल गंभीर होइत जा रही अछि सखी।
उम्म
हं सखी अ
ह्म्म, तऽ बोलअ सखी।
हाँ सखी, कहै छियै सखी। तनी नेटवर्क प्रॉब्लम आबै छै ने, तनि बारिश-उरिस होबे छै।
हं, बोलअ-बोलअ।
हँ तऽ हम तऽ किसान छी। एकरा स बेसी के भोगत हम सब खेती करत छी। मुदा आब, आब मौसम के कुनो भरोसा नाहि रहल। कन अ कखनो समय पर वर्षा नाहि होइत अछि। तऽ कनबो तखनो बिना मौसम के एहन एनहे मूसलाधार बारिश होइत अछि। ह्म्म, जे सभ फल बरबाद भऽ जाइत अछि। धरती माई के छाती हमस सब रसायनिक खाद्य आ कीटाणशक द-द क जरज, जरज क देन देने अछी, माटिक उपजाऊ सख्ती खतम भऽ रह रही अछि।
एकदम ठीक कहलु हमसभ अधिकरण आधुनिककरण क विकास अनैये दौड़ में ई बिसरी गेल जे प्रकृति बिना हमर अस्तित्व किछु नाहि, हम गाय चारू काट पैग-पैग गाछ-वृक्ष छल ओकरा लोग अपन स्वार्थ लेल काटि देलक, कनिकबो बचार बनि गेल। तऽ कथु पक्का मकान
हँ, सखी।
और सखी। माँ यै सुखाड़
हँ, बोल बोल सखी।
हँ, सखी। सुखाड़ आ बाढ़ी तऽ मि मिथिलाञ्चलके नियत बनि गेल अछि। मुदा एकर पाछू सेहो प्रकृतिसँ कलेगएल खिलवाड़ ई जिम्मे जिम्मेवार अछि। पहिने गाम गाम मे अ कतको पोखरि, इनार आ चौर रच रथे रहैत छल। जे बाढ़क पानि सोथू लेैत छल आ वाटर लेबलके, सेहो ऊपर रखैत छल। अब लोग पोखर के माटीसँ भरिक ओहि पर, घर बना लेलिन। नतीजा ई भेल के, कनिक कँ वर्षा भेल नहि, गाम- गाममे पानि जमि जाइत छै।
हँ सखी! हम तो किसान छी, एकरा से बेसी के भोगत। हम सभी खेती करैत छी अब मौसम के कोनो भरोसा नहि रखल। कखनो वर्षा समय पर वर्षा नहि होइ। अछि, तऽ कखनो बिना मौसम के एहन मूसलाधार बारिश होइत अछि। जे सब फसल बर्बाद जाइत अछि, धरती माय के हम सब रसायनिक खाद, आ कीटनाशक जड़ जर कर देल अछि।
माटी तऽ बिलकुल भी उपजाउ न अछि। उ माटिक उपजाउ शक्ति खतम भ रगल अछि।
तऽ आगे क तनी चर चर्चा बाद करै छी। ठीक छै, हँ। ठीक छै मेेरे मे भी